हेलो
हँ यौ की हाल य?
एकदम बड़ा मस्त छी मत पुछू प्याज अनलहु ओहो सड़ि गेल।
ओ
अ
ह दोकान किदाना दोकान करे छी ठक लेलक तयमे हम की कर करब आधा अनलहुँ आधा सरले देलक। कल्ही ओकरा से पुछबै ने। खाना पीना खेलव? मत पूछू चालीसे टाका बेचै छी। बत्तीस आनलहु ओहो ओहो महगे द देलक।
ह खाना पीना तऽ अभी लेट रहतय अभी मौसम के की है अभी मानसून के
मस्त चलैय झकास बारिश हइ य रोजे बारिश होइ य।
तऽ एहिसे की फसल सबके नुकसानो होइ छैय?
केकरो बिए नहि रोपयवला भेल य तऽ फसल कतयसँ हैत।
से किय एना केना।
एम्हर बियाह की बिया ककरो बारह दिन भेलैया ककरो पन्द्रह दिन भेलैया। इएह सब भेलैया तऽ रोप कतसँ होयत।
ओ ने त कुछ आदमी अगतिया त करै छैय ने खेती।
हँ
किछु आदमीके तऽ फायदा हेतै जे एखन धान रोपि लेले हेतै ओकरा तऽ फायदा जरूरे हेतै।
हँ जे दक्षिण बरिया बाद सबमे रोपले हे त ओकर सब भए गेल काला डाबर सबमे रोप भए गेल। मेला के की सब तैयारी करै छी?
मेला मे तऽ अखन बहुत लेट छैय एबरी अथि मलेमास के वजह से तखन सावनो जे छैय हमरा लगे छैय सुनले रहियै तीन अगस्त से शुरू हेतै सावन।
तीन अगस्त तीन अगस्त हँ तीन अगस्त।
के पहिला सोमवारी छियै एबरी सितम्बर में ना छैय ने कृष्ण भगवान के मेला।
हँ सितम्बर मे होय छैय। ओतऽ जेबै सावन मे जेबै सावनमे कामरो सब लऽ कऽ जेबै?
कामर लके त नहि जेबै डाक बम में सेवा में जरुरे जेबै बाइक से।
नहि हम त सामान बममें जाइ छी।
समान बम मे मतलब ओतय जाइ छियै समान कय दिन लागैया?
चौथा दिन पहुँच जाइ छी बृहस्पति के साँझ मे निकलै छियै शुक्रर चलै छियै आर सोम के जल ढारै छियै।
अगवानी स जल उठाबै छैय कोन दिन?
अगवानी सँ शुक्र के भोरे।
आ फेर फस्ट दिन कत रुकै छियै पहिला दिन।
पहिला दिन रुकै छी ओहिठाम अ कोनो जगह छैय नाम बिसरि रहल छी।
आ दोसर दिन?
दोसरो दिन भए गेलै महेश कूट के आसपास।
आ तेसर दिन तक मे घर के गाँंव
तेसर दिन तेसर दिन अपना गामा के बजरंग बली थान।
ओ तीन दिन मे एतै तक पहुँच जाइ छियै।
हँ तीन दिन मे अपना बजरंगबली थाम पहुँच गेलहुं ओकर बाद त भोर भाए के नन क क जल धारू।
पर डे कते किलोमीटर चलै छियै?
पर डे तीस से पैंतीस किलोमीटर।
तीससँ पैंतीस किलोमीटर तऽ अहाँके छः किलोमीटर पड़ै छैय ने बागवानीसँ बड़गाँव।
नब्बे पंचानबे किलोमीटर।
नब्बे पंचानबे पड़ि जेतै। ओ अही बेरी मानसून के बारे में सुनले रहियै जे मानसून थोड़ा कम रहतय।
कम रहतै जैयदिन में बाढ़ि एलियै कम रहतै।
किए धारके पानि बैढ रहल छैय?
खूब बढैया कोसी के पानी कोशी कमला बलान ईसब देखबू उफान पर मारतै आब।
नय त पहिले दू हजार आठ एन बाढ़ ने एते हम सब ने छैय। हमे नहि लागे छन बाढ़ आबे वला छैय।
एत एह तखन ने माछ सब खेबै ओहिना भाए सकै
अपन सबके तऽ माछे मखान छियै मिथिला के।
तब त माछ भेटल य बाढ़ के बाद खेलो ये धारक माछ ककरा कहै छैय।
है ई बात तऽ दम य। ओहि बेर के बाद बाढ़ि में जे माछ सब एले रहे माछ तऽ आ भूलि गेलियै।
तब आ माछ भेटै यै उस्ताला उ चाना मांगुर सब लए कऽ अबैयौ तऽ की हैत।
बुआरी ई काँटी हमरा सबसँ ज्यादा पसन्द अछि काँटीके तऽ चर्चे अलग रहै।
आब तऽ जैह भेटैया वैह खाउ इचना पोठी रेवा। ईहे न
हँ
क्रिकेटमे भइ हँ क्रिकेट सब होइ य गाँवमे?
आँय?
खेल के मैदान मे क्रिकेट सब हये मैदान तऽ चल गेल कोशी लए क चल गेल।
स्कूल पर होय रहे ने त ओताे ओ एक बिहार सरकार के खेल कूद बढ़ावा के योजना के अंतर्गत जे ओ बनेलक कहैया तऽ ओहिसँ जे स्कूलो पढ़ै रहै ओहो बंन्द भै‌ गेलै ने।
अच्छा फील्ड तऽ नहिये यऽ।
लेकिन ओकर यूजलेस हय ने ओ जे बनेलकै तऽ ओ ठीक से नहि बनेलकै बारिश सबमे तुत फाइत के धयस जाय छैय ने माटि मे किया कि कोनो भी काम जे होय छैय तऽ ओ सब ढङ्ंगसँ नहि न भए सकै छै
नहि प्रॉपर तरीका से नहि हय छै हे भए जाय छै डेली झेल छै छोड़ू अपना सबक कोन काज य ओहि सबसँ जानै जत्ता जानै विधाता ओ लालू लालू कता गेल
लालू आबि रहल छै
ओ ठीक आओर सब ठीक यऽ
हँ ठीक य खानासभ कखन हेत
हेत ताब अखन तऽ प्याजे बिछै छी प्याज बिछलाके बादे न खाना बनत ओ दुकानके दस बजे तक खेए लै छी
अहां के त कैमरो य न दुकान के साथ साथ कैमरा के वीडियोग्राफी
हँ हूं कहियो सम्पर्क करबै तब न
सम्पर्क तऽ करते छियै जते अपन सम्पर्क लोक ओकर बुकिंग ह दबै आओर ककरा देबै
कैमरा ये करिज्मा एल्बम वीडियो जे भी य सब सम्पर्क कऽ सकै छी नीकसँ नीक क्वालिटी भेटत बढ़िआं क्वालिटी भेटत कोशिश करियौ एक बेर सम्पर्क करियौ
हू हू उ तऽ हबे करतै
ओ
त ई वीडियोग्राफी सब मे जे छै अहाँ अकेले करि लै छियै कि आओर लड़का सब राखै छियै
रहै छै स्टाफ एकटा कतऽ कत जेबै कतऽ जेबै
हँ इहो बात छै कियाकि एक आदमी तऽ एकेटा न कैमरा चलेतै
अहाँ कते पानि डंगेबै अकेले
ई बात तऽ छबे करलै
अकेले कते फुदकबै
अच्छा गाँव मे कोनो युवा जो अगर काम करय लए चाहे त की लागैए कि कोन काम एहन छै गाँवमे जेएह बिजनेस कए सकै व्यापार कए सकै जे ओकर उन्नति हेतै
गाँवमें तीन तरहके पूँजी राखय पड़त
हँ की सब
यदि अहाँ एक लाख जो पूंजी दोकान में देलियै एक लाख टका बेंक मे रखियौ आ एक लाख टका फेर अहाँ उधारी लगबै ल राखियौ तखने कोनो बिजनेस सक्सेस हेयत सफल हेयत नहि तऽ ओहिना झुलैत रहि जेबै एतय खा लेत भागि जायत कहत की फल्लना बीमार भए गेलै चिल्लना बीमार भए गेलै नानी मरि गेलै
अगर उधार नहि देबै तब दोकाने नहि चलत नहि आयत
नहि तहन अहाँ तखन अहाँ एहन एहन ढेरी दोकान छै
हँ केओ ने केओ दै ल तैयार रहिते छै उधारी जकरा पूँजी ज्यादा छै पूंजी ज्यादा छै तऽ सोचै छै जे हँ देबै आय न काल्हि उपर हेबे न करत आ बिक तऽ रहले छै ओना एकस्ट्रमे बताबू देना दुकान किराना करै छै तऽ एमे जे छै जेना अथी सब सुनलियै य बिस्किट सब में त बचते नहि छै एक डब्बा बारहटा बेचबै तऽ अहाँके पाँच टका बचत टोटल बारह टा पीस बेचला पर
हँ ज गणेश महाराजके कृपा भए गेल ने
अओरो काटि देतै न दी बाना
जो खा गेल लोल मारि देलक तहन खोप सहित कबूतरा नमो भैगेल
तऽ ओहि लए ई छै कि अहाँके फेर एकटा ओकर बॉक्स मे राखय पड़त ई फुला डर्ट सजा के रखबै तबे ने कटत ह
अहिना होइ छै की करबै धंधा पानी अहिना चलै छै
नहि तऽ हम ई पूछैके हमर ई रहै कि मतलब किरानामे सब अच्छा अच्छा कोन चीज मे प्रोफिट मार्जिन छै
प्रॉफिट सबकुछ मे छै माछ बेचियौ ने ओहिमे सबसँ बेसी प्रोफिट छै
अरे किराना दोकान के पूछे छी हाँ जे करे छी माछ के बिजनेस ने
तऽ एहिमे की तन पैकिंग समान रखू
तेल बेचे मे या आलू बेचे मे की प्याज बेचे मे मे के की चावल बेचे मे
च चावल चावल च चावल बे तहन ओहिमे बड
मतलब पच्चीस किलो बला एगो बोरा बेचबै त ओहिमे पचास ह सौ टका एकदम बचि सकैया नहि
हँ पच्चीस किलो आलू बेचबै तऽ दू
आ नहि कभी कभी इहो होइ छै ने देखियौ अयोमे हमरा लागै छै जे बड़ा बिजनेसमन छै ने जेना ओ सौ टा टीना के तेल के टीना राखलके य जे दू सौ अथी बोरा रखे छै चावल के तऽ ओहि टाइममे अगर दाम भागै छै तऽ ओकरा सबके मोटा पैसा बचै छै
हँ तऽ पहिले कहलहु जे एक लाख जे बिजनेस दोकानमे लगबै तऽ एक लाख पूँजी राखियौ इएह सभके लेल
हँ नहि हम एको लाख से बड़ा वला गप कहै छी पचास लाख के टर्नओवर छै महीना के सालाना
पचास लाख मे तहन खुला किया बेचै तहन हलसेलर रखू
नहि खुलो बेचै छै न अनिल साह लग जाइ छिै मतलब ओ मङ्गवार बला तऽ एकटा बोरा ओराा उरा सँ लै छै तऽ दै छै ने ई थोड़े जे पचास टा बोललबै तखने देतऽ
हँ खुल्लो बेचै छै लेकिन बहुत कमे बेचै छै किया तऽ ओकरा किराना दोकानदार सभ लैत छै ने सभ
नहि नहि बहुत बिकै छै ओकर दुनू तरह के बिकतै अहाँके दोकान के ल लेल ने तऽ अह के रेट अलग दे त हमरा सब के दस टका ज्यादा ले छै लेकिन दय छै सब के
हूं अपना जेना जेना जेना दोकानदार सब जेतै छोट मोट दोकानदार
तऽ अहाँके की मतलब मेन अहाँके त बिजनेस की छिय किराना दोकान की
नहि मेन हमर छी मेन हम हमर छी वीडियोग्राफी सेकेण्ड मे य किताबक दुकान
एकटा सीजन मतलब बला न काम भए गेलै बियाह के सीजन छियै तखने काम करतै उपनयन वला छियै तखने हेतै
तऽ ई पार्ट टाइम में छै ने भरि दिन लगन थोड़े रहे छै तकर बाद इह किराना दोकान किताबक दोकान चले छै
और कुछ करै छियै एकर अलावा ई दोकानके
खेती पेती चलैया धान मकइ गहूम इएह आर की चलत
एबरी आम फरल रहे की नहि
आम फड़ल तऽ खूब रहए खूब खेलहुँ मस्त कलकतिया मालदह फजली सब चलल यऽ दबा के खेलहुं खूब एकदम अखन तक चलेया घरे के आम
किया आमके
हमरा टोटल गाछ या बेयालीस टा
नहि ओहिमे कोन ज्यादा यऽ कलकतिया कि मालदाह
मालदह य मालदह यऽ सबसे बेसी तकर बाद य बम्बई जर्दालु गुलाब
तऽ बियालिसोटा गाछ मे अभी हम सुनलियै रिहे कि कुछ गाछमे लोकके आम नहि एलैए आधा पचास परसेंट गाछमे एलै कि नहि एलै
सबमे आयल रहये आम कम रहल
ओह
ब सबमे त दबा तऽ हम दबाइ न दै छियै
नहि तऽ हर गाछके एवरेज बतबू ने कतेक केजी रहै '
केजी की चारि सौ पांच सौ आम रहै सब गाछ मे
चारि सौ पाँच सौ जेना पाँचटा आम के मोटा मोटी साइज तऽ ठीक ठाक रहैत छै तऽ पाँच आम एक के जी तऽ भये जाय छै या चारो टा कोनो भै जाय छै
हँ कलकतिया हैयत चारि टा मालदह भै जायत चारि टा पाँच टा '
मतलब दू सौ केजी पर गाछ मे आब गेल
अह नहि ओ दूटो नहि कहियौ हँ हँ दू सौ के जी
हँ मतलब ओहै दू सौ एकटा एवरेज कोनो मे ज्यादो हेतय ने पाँच सौ से थोड़े छै जे कमे टा हेतै
सुनू ने हम कनिटा रखै छी कनेटा हँ कनिटा काज यै कनि पियासल ' हँ प्याज नहि छिलब तऽ कोना हैत